हेलो
हँ की समाचार बौआ
ठीक छैइ गोर लागै छी
हँं खूब सुहागवती पुत्रवती धनवती रहू खुश रहू बढ़ियां रहू ठीक छी
हँ हँ हम ठीक छी आहां ठीक छी
हां हमहुँ ठीक छी बढ़िआँ छी
तहन और हँ खाना पीना भ गेल आहां कहियौ
हमरो बढ़िआ अइ सब ठीक इय एखन हम खेलहुँ हँ नई पुरुष पात सब खेलैत हे आब हम खायब हमसब कनि लेटे खाइ छियै
ओ एखन तऽ बड़का परिवार य तऽ नीक लागैत रहैत छैइ साझी परिवार में खाना पीना सबगोटा बनेलहुँ सब पुरुख पात हूं हँअ् हँअ् तऽ सबगोटा सब मामा सब बैस के खााय छैइ तऽ तीनू मामा दुनू भायईजी
हँअ सबगो टा बैस कऽ खाइ छथिन तऽ कनि बड़का आश्रममे तऽ कनि खानो बनबऽमे टाइम लागि जाइ छैइ
हँअ् हँअ् बड़का आश्रम में आ सबके सबके हिसाब से खाना बनबय पड़ै छैइ ना के केकरा की नीक लागे छैइ केकरा नई नीक लागै छैइ
नई तहि दुआरे जे जे खयेलक तिनका सबला सेसब बनेलहुँ बनबय तऽ पड़ैइ छैइ कहै छथिन पुरुखपात सब जे काज कऽ के एलहु ह
छथिन तऽ दिन के तऽ रोटिए खाइत हैथ राति कऽ भात खाइत हेता
हँअ् नई बौआ दिनोमे भात बनबैइ छियै रोटी दुनू चीज बनबैइ छियै आ हं राति हँ बेसी भाते पसन्द छैइ त भ भातो बनेेलों रोट रोटियो बनेलो सब्जी बनेलों आ दिन में जे से दिन में अपन वएह बनेलों राति में दालि भात जे किछु भेल से सब बनेलहुँ
अच्छा
दो सए किलो है हँ
नई बड़ी बड्ड सुअदगर होइ छैइ भोजो भोजो भात के बड़ बड़ी बड़ सुअदगर होगा छैइ ना
हँअ् हँअ् भोजो सबके बड़ी नीक होइ छैइ भोज हँअ् हँअ् बौ आवाज नई जाइय अवाज
नई नई आबैय आवाज अहाँके नाम आहां के आहां केना बड़ी बनबै छियै चना दालि के कि बेसन के
वएह चना दालि के बेसन बना के हँअ् हेलो नई जाइअ आवाज
आबैय आवाज आबैया
हँअ् तऽ उएह मतलब अथी बेसन के बनेलौं बादामे बेसन के
अच्छा नीक लागै छैइ सुअदगर लागै छैइ आ नई ओ चना दालि के जे फुला के बनबियौ
हँअ् हँअ् त ओ सिलौट पिसा सिलौट पिसा नहि बौआ बेसन के बनबै छिअइ बेसनके हम बनेलियै ओहिमे हींग सभ मसाला कनिकऽ धऽ देलहुँ हींग धऽ देलहुँ आ तईके बाद बनेलहुँ तऽ ओ ओकरा फेर छानि देलहुँ तेल में तेई के बाद फेर रस लगाक बड़ी बनेलों तऽ वएह बड़ी बनेलों हे भात बनेलहुँ हें अल्लूके भुजिया बनेलहुँ हें
हूंअ् हूंअ् बड़ी भात पर बड़ी भात पर भात अल्लू के भुज बिियार
कस हँअ् हँअ् हँअ् तऽ वएह सब बनेलहुं हँअ् हमहूँ कनि चलि गेल छलहुँ हमर एकटा ननद रहै छथिन आसेपासमे तऽ ओते घूमऽ लए गेल छलहुँ घुमि फिर कऽ एलंहु ह ओतयसँ तहन कनी लेट भऽ गेलै आब आबऽ मे कनि टाइम लाइग गेल तहन जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बनेलौ तऽ आब बैइन गेल इसभ खेलैत हए आब हमहू खेएब पीब
हँ नीक केलौ घुमनायो फिरनाइ बहुत जरूरी छैय दस लोग लग गेलौ बात विचार
हँ उएह छै हँ दोसर तेसर लग तऽ नैय जाय बौआ अपन ई रिश्तेदारसभ आसपासमे रहै छथिन तऽ चैल गेलहुँ कनि घुइम फिर लेलौ घरमे अकेले बैसल बैसल तऽ पुरुख पात सब चैल जाइत छथिन बाहर काज करऽ तऽ पुरू ह त घरमे अकेले की करू तऽ चैल जाय छी कनि घूइमि फिर कऽ कहियो कालके सभ दिन नैय जाइ छी कहियो कालके
नीक करैय छी नीक नीक करैय छी चैल जाइ छी से
बौआ छैथ बढ़िआँ
हँ बौआ छैथ बढ़िआं बौआ अखन सुतलैथ हन नैय आगा पीछा करैय छैथ
अच्छा एते राइत क बौआ जगले रहै या नैय
हँ एखन धैर जगले छथिन हुनका पलथा पर लेबै ठोकबैन तऽ सुतथिन एखन नहि सुतथिन हमहुँ एखन नैहरा एयल छी घूमै फिरै लए
अच्छा दिन मे सुइत रहैत हेता बौआ
हँ हँ कहलिए बहुत दिन भऽ गेल छलए हँ बहुत दिन भऽ गेल छलए नहि एयल छलए इमहर नैहरा दिश नैय एयल होइ छैय घर परिवार मे कते उलझि जाइ छैय लोग
लोक के रहे छैय आ एलवार पलिवार रहै छै तऽ कहाँ
हँ हँ तहि तही दुआरे निकैल गेलियै गाँव सँ
नहिरो बुआ जाके एकटा सन मे होइ छैय छोट धिया पुता रहल तऽ चलि गेलौ आ नैय नमहर भऽ गेल तहन तऽ अपने मे लोक फइस जाए तऽ कतऽ जाएत तऽ मम्मी पापा छैथ बढ़िआं
हँ हँ माँ पपा सब सब ठीक छथिन
हां नैहरा के तब बौआ बाते किछ अलग होइ छै नैहरा मे तऽ नूनो रोटी भेटैय छैय तऽ नैहरा के किछ अलगे बात होइ छै
ह नैहरा के नूनो रोटी लागै छै अमृते छैय
छै और की बढ़िया लगै छै कि लेकिन की की करबै सभटा समये पर होइ छैय आ बौआ जाइत माय बाप रहै छै न भर ककरो जाइत माय बाप रहे छैय ताइबते नैहरा नीक लगै छैय जहन माय बाप नहि रहै छैय तहन भेअ भौज पर डिपेंड रहै छैय जे भेअ भौज अपन जेहन रिश्ता राखलक तेहन लोक बना क रखैया
हँ हँ देखियौ भयो भाव सब स सने अपना हाथमे छैय अहाँ जेहन रिश्ता बना क रखबै आइ हमरो आइ हमरो ननैद के साउस नैय छथिन हम हमर साउस नैय छथिन आ बड़की सने बड़ बढ़िआ छैन हमरा सने बहुत नीक छैन
हँ त वएह बात न कहलू वां
तऽ हमरा ऊपर देहौ उ तऽ हमरा पर छै आब देखियौ ननैदो के छैय अहाँ हमरा सने नीक व्यवहार करब तऽ हमहूं आहां के नीक सने व्यवहार करब आग हं अगर आहां हमरा सने नीक जना नैय करब तब तऽ हमहू हमरो जतबी हेत हम ततबी करब
हँ लेकिन बौआ नैह देखियौ माय बाप नहियो रहै छै तऽ नैहरा कतबो दिन भऽ जाइ छै तऽ नैहरा जाय के एकटा अलग
हँ हँ हँ जे जाइब आ नैहरा मे जाइब तऽ ई नैय होइ छै जे हँ ओकरा अगना जाय ओकरा अगना देखी आ नहि हम सभ जे जाइ छियै हम सभ जे गाँंव जाइ छियै त ओई अंगना गेलौं ओई अंगना माँ लंग बौआ सबके छोड़ि देलहु आ दुनू बहिनी आ हमर दीदी एकेटा दीदी छथिन हमर हम सब सब गोटा बहिनी अपन निकइल गेलोँ सब अंगना मे चाय पीबि छै एखन हम एखनो हमरा सबके गाँंव में पहिले जेना चलन
हँ सब तऽ बौआ तैयो अखन ओहन एज अवस्था नहि भेलै हमरा सबके त एजो अवस्था भऽ गेल तैयो नहिरा ला रहैया धियान लाँगल आहा सबके तऽ एखन छी तखन किया नहि मोन होयत जाय के अलवार पिलवार रहै छै तऽ हेबे करै छै जाय के सासुर में कतबो सुख करू किछ करु लेकिन नहिरा के किछ बाते अलग होइ
हँ हँ बड़ ध्यान रहै छै कि नहिरा नहिरा होइ छै कि नहिरा के एकटा अलग उमंग रहे छै अलग अथी रहे
हमरो बेटी के बौआ आबहो के मोन होइ छै छै तऽ सासू माँ जो हुनकर छथिन से एतेक छथिन
हं हं हां देखियौ अहाँ हँ आ देखियौ पुतहुओ सब बदमाश जहने होइ छै जहने साउस बेटी नई माने छै अगर अहाँ पुतोहु के पुतोहु मानबै तऽ उ कहियो बेटी नइ बनत आ अगर अहाँ पुतोहु के बेटी मानबै तऽ हरदम ओ आहाँ के निक जेना‌
तऽ ओएह बात छै बौआ तऽ ओ नइ जल्दी अबै छै ओ
ह की करतै बुझ जहिखू जतय खुश छै हँ जतऽ जे सब परिवार खुश छै ओतेहे खुशी रहै
हमहु ओहि दुआरे छोड़ि दै छी बौआ जे अपन इच्छा हय जहिया इच्छा हेतै ओरा तहिये नहिरा के की दू दिन का छै सासुरे जरूर छै हँ तहि दुआरे तहि दुआरे अपन
नीक करय छी कि
दुनू गोटा छोट बौ छोट बौआ छैन एकटा परीक्षा तऽ होइ छनि कहबो केलौ बउआ गै एकटा समय होइ छै नहिरा आबै आ नहि तऽ लोक जहन धिया पुता नमहर भऽ जाइ छै तखन थोड़ही आयल होइ छै लेकिन की करतै साउसे नहि आब छथिन तऽ की करबै हम
हँ हँ तहन नहि आयल होइत रहै छै आब सब हुनका सभ पर डिपेंड छै आब जकर जे भऽ गेलखिन आब तऽ हु नके छथिन जे हँ जेना आबऽ दै जेना जे करै आ हमरो देखियौ हमहुँ जे आबय वला छलियै तऽ हमर ससुर फोन केलखिन हमर पप्पा फोन केलखिन बाबूजी
हुं अहाँके तऽ बौ आरो ने घर औरो ने घर छोड़ऽ बला जहन सासूमां नहि छैथ साउस
मुशकिलसं एखन आयल छी आ तैयो हमर दियादिननी एखन आब पहुँचथिन दू तीन दिन मे ओहो गेल छथिन घुमय फिरय लए तैयो हमर ससुर के नहि कहै छथिन नहि अहाँ बिना घर नहि चलते आइयो हम कहियनि पप्पा एना ए की करियैन
सउसो साससो ससुर जे बेटा पुतहु से प्यार भेटे छै तहि बेटा प पुतहु के ध्यान दै छै ओ नहि हेथिन ओहन ताहि दुआरे ओहन
हँ हँ तऽ कहलखिन नहि नहि से आइब जायब जल्दी से नीक हत हमर दादीया साउस छथिन ओ दुनियामे सभसँ बेसी हमरे मानै छथिन कतहु किछु हेतै केओ किछु कहतनि केओ नहि हँ हँ पोता के बच्चामे नहि होइया नहि होइया बच्चामे जे दाइए सभटा केने छथिन हिनका बच्चा मे हँ बच्चा मे ई छोट रहथिन ई छोट रहथिन हिनकर बाबा बहुत बदमाश ठीक तऽ हमर द हं बाबा बहुत बदमास नामी छथिन बाबा बदमासमे
अच्छा
तऽ हिनकर बाबा जे रहथिन से सबसँ जादा मानथिन हिनके बाबा के छ टा पोता छओ पोतामे अगर प्राण ककरोमे छले ने तऽ हिनकेमे छलइन है डइरतो तो छलखिन हँ गाँंव डरे छलनि हे हुनकासँ ओ डरे छलखिन हेँ ई पोता सँ
अच्छा तऽ ओतऽ नमहर भेला पर न बउआ बच्चा मे तऽ हँ हँ एकटा होइत छै बौआ छोटो रहैत छै ने तऽ छोटोसँ बड़का के धा
महिस लागे छलनि हे बाबा के हुनका एहिठाम तऽ सबके दू हिनको गिलास मे देता दूध तऽ हिनका आँखि खुलल नहि रहितै तहने हिनका दूध बाबा देैतनि या दादी देैतथिन दाइजी हँ ओ देखतथिन हमर ई जे भरल गिलास नहि रहेतै उंगुरी डालिके देखतन आँखि बंदमे अगर भरल नहि रहै छलै तऽ फेेक दइ छलखिन हन ई आ हँ सीधे गिलास फेेक दै छलखिन आ एकटा जे होइय ने हँ एकटा जे होइ छै ने हँ
सभसँ छोट पोता छलखिन की
नहि हमर ससुरके तऽ सभसँ छोट बेटा छथिन हमर ससुरो सभसँ छोट पर ई छलखिन हेँ नहि पोतामे तऽ नहि पोतामे सभसँ छोट नहि छथिन सभसँ छोट छथिन हं बड़का ससुरके एकटा छथिन से छोट छथिन
अच्छा नहि एकटा छोटके बेसी रहै छै ने
हुनका से पता नहि की छलनि हेँ मरितियो काल मे हिनके से दवाइ हिनके हाथ से खाइ छलखिन हे
अच्छा एना तऽ बौआ दाय बाबा के सब पोता पोती स रहै
हँ हँ कोनो ओ अपन अपन जेना बुझबे अहाँ आइ हमरे दाय माँ के हमर सभ एहि दुआरे छनि कियाकि देखै छथिन हमरा लग उठै छथिन बैसक ई नहि रहै छथिन गामे भरै छथिन बाहर
हँ अहाँके दियादनी ओहन नहि रहय करैत छथिन तै ने हुनका अपन ध्यान रहैत हैतइन
हँ तऽ ई हमरे लग बैसलथि उठलथि आब जेना फोन के यइ हमर दाय ओ कहथिन जे एना एना अहाँके ददिया ससुर जमाना मे कहै छलखिन हे कि बुचलिया माँ देखिह देखियै आब वला टाइम मे तू ओ लोक के देखबीहीन लोको तोरा देखतौ तहन तू बात करबै फोन पर हमरा कहथि हँ हमरा एकदिन कहलखिन हम कहिलियै राज माता छोटका फोन चलबा आबै छैन टो ओ याया बटन वला तऽ ए की बुझैत छियै हमरा नहि आबैया फोनो लगबहो आबैया फोन हँ फोन लगबहो आब
बड़का फोन नहि अबैत हेतै बड़का
हँ नइ आब ई फोन जे सिखा देले ने जे एना हरियरका दबेथिन तअ उइठ जेतइन से बुछियोउ से बड़ स सुन्दर से उठा लेती